नमस्कार मित्र कहाँ कोनो छी
नहि पता मित्र हम ठीक छी
बहुत दिन बाद भे भेट भेल अछि कहलि हमर गाँमे वार्षिक मेला लागल छै ओतयेक घुमबक अनुभव एतेक सुन्दर रहल जे हम सोचलू आ हल्का के सब बात विस्तारित सुनाबी
हमहुँ सुने रही जे अहाँके गाँव मेला बहुत प्रसिद्ध अछि कृपया शुरूसँ अन्त धरि सब अनुभव विस्तरस सुनाउ ताकि हमरा सेहो ओतय घूमल जेका अनुभव भरि सकय
मेला शुरू होइसँ पहिले पूरा गाँव के रंग बिरंगा झण्डा फूल आर सुन्दर सजावट सजा देल गेल छै चारुकता उत्साह खुशी आ लौकिक भीड़ देखली वातावरण बहुत आकर्षण बनि गेल छै
बिल्कुल मित्र ई सुनिये के बहुत नीक लागत मेला शुरू होइ काल सब लोकसब की करैत छल बचपन सब कोनो खुशी मना रहैत छल आ महिला सभक तैयारी कोना छल से विस्तृत कहू
सवेरे सवेरे लोकग सब नहाय धोआय नओ कपड़ा पहिरे परिवार स मेला जाय लेल तैयार भ गेल छै बचपन सब हाथ मे गुब्बारा खिलौना और आ मिठाइ लेबाक उत उत्साह हमे बहुत प्रसन दिखाइ पड़ैत छल
बिलकुल मित्र मेला पहुँचला पर सबसे पहिने अहाँ कतय गेलहु ओतहि प्रवेश करिते की की देखल लेट भेटल आ वातावरण कोना अनुभव भेल
आ मेला परिसरमे प्रवेश करीे चारुकता रंग बिरंगे दुकान मिठाई सुगन्ध लोकगीत मधुर आवाज आ झुलाक मनोरस दृश्य देखे देखायल मन बोझ प्रसन भेल गेल
बिल्कुल मित्र की ओतऽ स्थानीय कलाकार सभ सेहो अपन कला प्रस्तुत कर रहल छल यदि हँ तऽ लोकसभ हुनकर कार्यक्रम कोना पसन्द कर रहैत छल
आ
हँ एक्शन लिए कलाकारसभ लोकगीत लोकनृत्य आओर नाटक प्रस्तुत कतै रहल छल दर दर्शनसभ खूब ताली बजावक उनका सब सबक उत्साह बढ़ा रहल छल
बिल्कुल मित्र मेलामे खान पानक व्यवस्था कोनो छल की अहाँ किछु विशेष व्यजनक स्वाद लेलहु
हम जिलेबी समोसा कचौड़ी लिट्टी चोखा आ कुल्हड़ में चाय पियलू ओ व्यञ्जन ताजा आ स्वादिष्ट छल जाहिसँ भोजनक आनन्द दुना भऽ गेल
बिल्कुल बच्चा सब लेल की की मनोरंजक व्यवस्था छल हुनका सबके सभसँ बेसी पसन्द आयल
बच्चा सभ झूला मुदा कुआँ खिलौना दोकान जादु शो आर कठपुतली कार्यक्रम देखिय खूब आनन्द लैत छल
बिलकुल महिला सब मेला मेस की खरीदारी कऽ रहल छल हुनकर उत्साह कोनो देखाइ पड़ैत छल
महिला सब चूड़ी साड़ी श्रृंगारक सामान माटिक बर्तन आ हस्तशिल्प वस्तु बहुत रुचि खरीदैत छल आ सभक चेहरा पर खुशी साफ देखायत पड़ैत छल
बिलकुल मित्र पुरुष सब कृषि उपकरण कपड़ा जूता घरलू सामान आ आवश्यक वस्तु खरीद छल जाहि सँ मेला केवल मनोरञ्जक नहि उपयोगी बाजार सेहो बनि गेल छल
की अहाँ कोनो धार्मिक कार्यक्रम सेहो देखलू
हँ कौन हैं इ हम मंन्दिरम पूजा अर्चना भजन कीर्तन आ प्रसाद वितरण कार्यक्रम बहुत श्रद्धापूर्वक सम्पन्न भेल
सच केलहु सुर्षाक व्यवस्था कोनो छल
पुलिस स्वयं सेवक ओ चिकित्सा कर्मी सब जगह तेने छल जहाँसँ लोकसभ निश्चित भएल गेल मेला घूमैत छल
की मेला में प्रतियोगिता सेहो आयोजित भेल छनछ
हँ छो नछ चित्रकला दौड़ गीत नृत्य आदि निम्न निम्न प्रकार के प्रतियोगा में बहुत विद्यार्थी भाग लेले हनि
सक मुद्दा पड़ा नहि की आला कोनो पुरस्कार वितरण कार्यक्रम देखलु
मुंगा पराम पन्द्रह सए रुपैया प्रऽ का प्रणव का महत्व देऔन जो कि बहुत ही जायदा महत्वपूर्ण वाह पुरस्कार वाह
विजेताक ट्रॉफी प्रमाण पत्र आ उपहारह दस सम्मानित कयल गेल जाति प्रमुख सब प्रतिभागी परलित भेल
साँझक का समय मेला कोनो दिखाइ पड़ैत छल
साँझ होयतक रंगीन रोशनी संगीत आ भेड़स पूरा मेला में अत्यंत आकर्षण आ मनमोहो दिखाइ पड़ैत छल
हँ की हाँ हाँ अहाँ अपन मित्र सभक संग फोटो सेहो खिचाय लेलहुँ
अच्छा हम सभ मित्र मिलकेर बहुत फोटो खिचेलुँ जाहि सँ ई सुन्दर छन जीवन भरि स्मरणीय रहल
की ओतऽ झूला पर बैसलुँ
हँ हम विशाल झोला पर बेसलुँ ग शुरू मे थोड़ा डर लागलुँ मुदा बाद में बहुत आनन्द आयलु
कि अहाँ किछु किन लू
हम अपन छोटा भाय लेल खिलौना माय लेल चूड़ी आ घर लेल माटिक सुन्दर फूलदाना किनलुँ
मेला में लोक सभक व्यवहार कोनो छैल
हँ सब लोग प्रेम सहयोग आर सम्मान संग एक दोसर भेटैत छल जाहि से सामाजिक एकता स्पर्श दिखाई पड़ैत छल
की मेरा गामक संस्कृति बचाबबै में सहायक अछि
निश्चे सग छी मेल लोक सांस्कृतिक परम्परा लोकल आ आवसी मेल जयके जीवित राखबाक महत्व गण माध्यम अछि छै
ई सुनि के हमरा बहुत बहुत खुशी भेल
हमरा विश्वास अछि जे ई साल जोगा चोड़का चौका असी जे एकर बेर अहाँ म जरूर देखबाक तऽ आके सोना बहुत आनंद भेटत
बहुत बड़र झूला लगल अय अगली बार हम अवश्य वहाँ संग मेला घुम आएब
हम अवैश्य अहाँ के पूरा मेला घुमायब आ सब विशेष जगह देखायएब
हम मेला देखबाक लेल आब बहुत उत्साहित छी
हमसब मित्र मिलकर एक संग घुमाक स्वादिष्ट भोजन खाउ आ खूब मनोरञ्जन करब
ई यात्रा निश्चित रूप से यादगार रहै जो कि हमारे ल बहुत ही
सच कहलो मेला केवल मनोरञ्जन नहि बल्कि सांस्कृतिक परम्परा व्यापार असामाजिक मेल जोलक अनुपम अवसर सेहो प्रदान करैत अछि
हमरा आब प्रतीक्षा अछि जे अगिला मेला जल्दी आबै
साच कहलू समय पर योजना बनायब तऽ पूरा दिन आराम सँ मेला घूमि सकब
हम अपना परिवार परिवार के सेहो सँग ले जायबै
परीवार संग मेला घुमबाक आनन्द अछि वास्तव में बहुत बेसी होत अछि धनु के न लाबैत अछि
हँ ई सबके बारे मे बहुत खर्चा करनि बा धनु तो हम मेला बर मे एतेक विस्तार जानकारी देलू जे आ लगल जे हम स्वयं मेला घूमि रहल छी
हमर सेहो बहुत खुशी भेल छै अहाँ ध्यान से सब बात सुनलु आशा करै छै जे अगली वर्ष हम दुनू मित्र एक सङ्ग गाँवक मेला घूमबाक सं संकृतिक आ परम्परा आनन्द लेब आ एहि सुन्दर अनुभव जीवन भरि याद राखब
तुम्हार गाँव से कितना दूर मेला लागल बा
महिलाक चूड़ी सारि सृंगार सान मटिक बर्तन हो आ शिल्प बहुत सुन्दर रुचि खरीदैत छल आ सबक चेहरा पर खुशी साफ दिखाई पड़े
ओ तो है ज मेला मे बड़ा झूरा नौका किछु दिखल बा
आर एकटा बात याद आले आइ बहुत दिन बाद चर्चा करैत मन भेलो तोहरा सब बात भए रहल अछि आ हम सोचलौ जे आज हम दुनू अपन भविष्य योजना सपना मेहनत आजीवन लछय पर विस्तारित चर्चा करि जैसे हमसभ अपन जीवनक दिशा स्पर्श क सकी
तोहार विचार सुन केऽ बहुत बहुत खुशी भेल कारण भविष्य बारे मे सोचबे बहुत आवश्यक छि कियेक त जे व्यक्त समय रहैत योजना बनाबै छै जो अपना जीवन सफलता करबक सम्भव बहुत बड़ा लैत छी
सहि कहलु हमर मानव अछि जे भविष्य उज्ज्वल बनाबै लेल खाली सपना देखबक पर्याप्त नहि होयइत अछि बल्कि प्रतिदिन अनुशसनसँ मेहनत करब समयक सही उपयोग करब आ अपन कमजोरी के सुधारबक सेहो बहुत जरूरी होइत अछि
हम यही बात पूर्ण रूपे सहमत छीय कारण जो व्यक्ति अपना गलती सँ सिखैत रहैत अछि निराश रहनई रहैत अछि ओ हर दिन कठिन परिस्थितिमे धेर लगैत अछि त सफलता एक दिन अवश्य ओकर प्राप्त होइत छै
हमर सभके पैघ सपना अछि जे हम अपन परिवारक नाम रोशन करय समाजक सम्मान प्राप्त करे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने आ एहन काज करी जहि से दोसर लोकक से कोनो प्रेरणा भेटय
हमर लच् छी जे उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपना पसन्दी क्षेत्र सफल कर कैरियर बनाबी अपन माता पिताक सपना पूरा करी और सामाजिक विकासमे अपना महत्वपूर्ण भूमिका योगदान देबै
धन्यवाद मित्र फेर बहुत जल्द भेँट होयत तो हर प्रेरणाादायक विचार जीवन भर याद